कौन, हलो? जय झूलेलाल के
कीअं अहियो तहां?
बढ़िया बढ़िया, योगिता
हा।
काथा ता ॻाल्हायो?
खंडवा मां, तहां काथां ता ॻाल्हायो?
असां गोंदिया मां।
अच्छा।
छा ता कयो, छा था कयो फ्री आहियो? थी यव रोटी पांणी खाई खिंयव?
खाईं खयो, तहां ने खाई खयो?
हा, असां बि खाई खईंस।
अच्छा, छा खादव रोटीअ में?
असां अॼु खाधास दाल चांवर।
मुंजी आवाज़ अचे न व ती?
हा अचे ती न, हा हा अचे ती आवाज। तहांजे तहांखे अचेव ती आवाज़?
हा हा अचे ती अचे ती, जी जी अचे ती।
तहां घणें साले आ हियो, घणें साले आ हियो? हल, तहां घणें साले या यो?
अरिड़े साले यी आहियां।
अच्छा अरङे!
हा, हा।
ॿियो सभु बढ़िया घर में, मां हाउज़ वाइफ आहियां ब्
अच्छा, अच्छा। ॿियो ॿुधायो?
सभ बढ़िया, बढ़िया।
बलब
हा बढ़िया, तहांजे हिते सभु बढ़िया?
बढ़िया बढ़िया तहांजी हॉबीस छा छा इनि?
असांजी त बस इंयेंई च। घर संभालण जी।
ब
तहांजे घर में केर तव मम्मी पप्पा?
मुंजो भा।
न न मुखे कुछु ॿ ॼड़ा?
मम्मी मम्मी, पप्पा मुंहिंजो भा अंईं मां। मम्मी, पप्पा त तहां ॿुधाए छॾियव न त माने हा। त मांने मुंहिंजो भा मुंहिंजो नालो खंयो, हा?
अच्छा! भेण कान्हेव ॿि।
न।
अच्छा, ॿई भाउ, भेणंई आहियो।
हा।
बढिया, बढ़िया ए न मस्तु।
छा पिया चओ, तव्हांजो?
केंजी मम्मी? मुंजो कोई शौक़ु ई कान्हे।
अच्छा!
मांखे सिरिफ, घर में वेंहण वणंदो आ घर जा कम
अच्छा घुमण-फिरण न वणंदो तव?
न वेंदी आहियां मां बेटा काॾे न वेंदी आहियां, घर में सिर्फ़।
अच्छा-अच्छा।
सॼो ॾींहुं घर जा कम कयो घर में विह्यो। तहांजे ॿारनि जी सेवा कयूं। तहांजी मम्मी क वेंदी तव काॾे?
न न।
तहांजी मम्मी बि न वेंदी तव, हा हाउस
मुंजी मम्मी बि घर वेठी हुंदी आ, हा हाउस वाइफ़
हा।
ॿियो ॿुधायो, हा सही आ।
पढ़ंदा हूंदव न?
हा।
केड़ी क्लास में?
बी कॉम फर्स्ट ईयर।
बी कॉम, अच्छा अच्छा हा हा। मुंजी बि गुड़िया आहे ॿारहों पढ़ंदी आ।
अच्छा इलेफ जाएस अचछा
हिनया, ऐटी पर्संट। ऐटी सेवन। इलेवन
अरे पीछे से बोल रही है ऐटीसेवन, अच्छा
हा नही वो मां ॿुधायांव ती न, त चऐती की सत नंबर घटि छोती ॿुधाईं।
अच्छा-अचछा।
हा, टेंथ में नाइंटी परसेंट आंदा हईं।
अच्छा बढ़िया हे, ॾाढि हुशियार तव।
ॿ परसेंट घटि आयाहस इलैवंथ में, हाणे ट्वेल्थ जी पढ़ाई ती करे।
अच्छा सी बी एस सी या स्टेट बोर्ड?
स्ट्रेट, स्ट्रेट बोर्ड।
अच्छा-अच्छा।
कल अॻोहोंॾे अलाए केहे कई हंईस छोकिरीय उअ बि तहां जेतिरी च हुई
अच्छा
त उहो बि ॻाल्हाएसि पई हा, मुंहिंजी गुड़िया सां ॻाल्हाएसि पई चंॻी देरि।
बढ़िया हो ॿिनि ट्रिनि ॾींहंनि खां रोज़ तियूं ॻाल्हाइनि फ्रेंंड ठही वयूं आइनि।
अच्छा! पो मतिलब कॉमर्स खयों तई या मैथ साइंस वगैरह?
हिन कॉमर्स कॉमर्स तसि हाणें सोचंदी जीअं कॉमर्स
हा।
हा हाणे सोचे पयी ॿारहें खां पो ॿाहिरि वेदम
अच्छा अच्छा छा करइणो तसि, छा करिणो
सोचो त न थी हाली ॿारहों त हिते ई पढ़ंदी गोदिया में। पो सोचे ती की नागपुर या बॉम्बे, हाणें चयो मासि हाली तू ॿारहों त कम्‌ प्लीट कर, हाणे ई स्टार्ट थियो तनि न ॿारहें जो अंञां पो चयो मांस सोच जंऐस ॿाहिर वेंदीअ त हा चयो मांसि पो सोच जंए छा करिणो तई छा न मेन हेॾे असांजे हिते गोंदिया में कॉलेज वॉलेज सुठा कान्हनि एॾा
अच्छा नंढोई शहर आ, खंडुवा वांगुरु?
हा, असांजे हेॾे नागपुर वॾी सिट टि या बॉम्बे, तहांजे हिते अथव सुठा कॉलेज?
हा आहिनि सुठा कॉलेज पर ऐॾा बि सुठा ठीकु ठाक
हा हिते ॿि ठीक ठाक आहिनि हा तहांजे हिते ॿाारहे में कॉलेज तव स्कूल?
ॿारहें में कॉलेज कान्हे स्कूल आ।
स्कूल आन?
हा स्कूल।
हा कित्थे कित्थे हुंदो आ न स्कूल हुंदा इनि
न न तहांजे महाराष्ट्र में ई कॉलेज तव बाक़ी सभु सभु जॻह स्कूल तव
हा असांजे महाराष्ट्र में कॉलेज इनि न।
बाक़ी सभ जॻह जिते बि तहां ॾिसंदव उते स्कूल हूंदव।
अंकिता कहिंजी फोन ह
आवाज़ नथी अचे, हैलो
आवाज नथी अचेव?
हा हाणे अचे ती।
अरे विच में अलाए कंहिंजो कॉल पियो अचे न हुनये करे कटजंदी हुंदव
अच्छा अच्छा तहांखे कोई कंदो हूंदो कॉल कार्य ते कंदो हूंदव हैलो। हलो। हलो आवाज़ अचेवती?
पाँचं हा हा अचे ती न होॾां बि कॉल शायद हा हा बेटा अचे ती आवाज अचे ती। उ बे हिन त कॉल ती अचे न बार बार हुनये करे बस वेठी हुअम हाणे रोटी वोटी खाधिस। बस पेंजे पेंजे हंध ते मोबाइलूं खणी
तव्हांखे सिंधी खाधे में छा वणंदो आह?
असा खे सिंधी खाधे में सब वणॅदो आ दाल पकवान हम खाईंदा हूंदव न तव्हां बि सिंधी दाल पकवान?
मूंखे दाल पकवान न वणंदो आह।
चेहरो डोडो
चेहरो डोडो उहो त फैवरेट आ असांजे घर जो।
ई ई ई ई ई उहो बारन जो फ़ेवरेट ही हूंदा आ चेहरो डोडो। हा उहो मस्त लॻंदो आ न तहांजे हिते खाईंदा तव पली साग?
हा ठाहींदा ईन न हा।
हा सियारन जी भाजियओ एन न सुठियूं बढ़िया।
हा, मस्त पली साग डो तो हो ॾाढो सुठो लॻंदो आ
हा असांजे हिते बि ईयो सीयारन में गर्मिन में वरी सेल भाॼियूं
सेेल भाॼियो?
तरले भाॼियूं इ हो सभ भाॼियूं ठहंदियूं ईन असांजे हिते।
हा।
मुंजा ॿार न खा मुंजी गुड़िया घट खाईंदी आह भाॼियूं। उन खे इय ईच हा।
असां हिकक न लॉकी असांजे घर न लौकी गिलकी इहे सभ न ठहंदा कद्दू न गुआर इहे सभ कुझ न ठहंदो आह।
कोई न खाईंदो तव।
न तूरियूं वरी बि ठही वेंदियूं ईन बाक़ी हहे सभ न ठहंदो आह।
हा। हा तूरी बि सुठी लॻंदी एन।
तूरी सुठी लॻंदी आह बाक़ी लौकी वग़ैरहा कद्दू या गुवार न वणंदी आह।
हा सभ खाइजे भाॼियूं सभ खाइजन। कैल्शियम विटामिन भाॼियुन में उहो ई आह न पालक खाइ जे में जी।
उ सभ खाईंदा आहियूं हरी हरी भाॼियूं त सभ वणंदियूं ईन।
हा हिन गर्मिन में न वणंदियूं हे। हे जीअं हाणे बारिशुन में पो मेथी ह सभ न वणंदो आह।
न न उहो न वणंदो आह बारिश वग़ैरह में।
हा तव्हांजे हिते अथव बारिश, बारिश अथव तव्हांजे हिते?
पएव पई हिन महिल, तव्हांजे हिते अथव?
हा, असांजेते ॿिनि ॾींहंनि खां बंदि ई नथी थिए पई। पहिरां अचे ई न पई, हाणे हेएॾी आ।
हदो
हा न, असांजे हिते जमके पई आ भाई असां असांजी गोंदिया में ॾाढी गर्मी हुई, ॾाढी अती गर्मी हुई।
अच्छा तव्हांखां पहिरें माना हिकिड़ी आंटी खां ॻाल्हायो, त हुननि खे त उ बि गोंदिया जी हुई, त हुन
गोंदिया जी हुई?
बारिश भरी थी च स राे ई कान थी ते मोकल आ मां त अ चयोमांसि हा मोकिलियो, त चेती हा मोकिलियांव ती। ओॾिमहिल ही बारिश पई वई।
पंध में पइजी वियव न पो मोकिलस। असां, असां गोंदिया वारा सुठा आहियूं न पो। झटि मोकिले बि छॾियसि फोन में। न न असांजे हिते बि हुई ॾाढी गर्मी हुई, हाणे ॿिनि ट्रिनि ॾींहंनि खां अञा सुठे सां पए ती पई, अॼु पाण बढ़िया ईअं लॻे तो, कंबल वंबल कढियाइन पाइण लाइ, सीअ वांगुर तो लॻे। न त हेॾा ॾींहं गर्मी गर्मी। हा, न थदकार वणे चईं ती न गर्मी ॾाढी झेले तंग थी वया आयूं। ए सी एसीअ में वियहूं, पो वरी ॿाहर उस में वञूं त बीमार ता थी पऊं।
हा, सही ता चओ, सर्द गरम थी वेंदी आ न।
ॿार वञन ता, अचन ता जल्दी एसीअ में ता घुसी वञन वरी वञन ता। उस में टूशनयूं कॉलेज। त पो हुन जे चकर में ॿार बि बीमार पिया थियन गर्मी ॾाढो परेशान कयो तईं हिन भार
हा, सही ता चओ, हिन ॿार जि गरमी ॾाढी तेज हुई। और बारिश त ॾाढी लेट आई आ हाणे।
हा, हलंदी बारिश बि हलंदी।
हा, उहो ॾियारी तांई हलदव वरी।
हले न सुठो, ह ह सीय वीय। हा, तांजे घर में सब सिंधी ॻालाईंदा तव।।?
मुंहिंजो भा न ॻालाईंदो आ, बाक़ी सब ॻालाईंदा आईन।
हा तां त बढ़िया ता ॻालायो न सिंधी।
अच्छा तांजे घर में ॿार ॻालाईंदा तव?
असांजे घर में न ॻालाईंदा आइन।
अच्छा त तांजी गुड़िया कीअं ॻालाईंदी आ सिंधी?
उह मुंझंदी आ यानी हिकदम ईअं पीवर सिंधी जीअं तां ॻालायो त हुवं न ॻालाईंदी आ।
अच्छा
कहिड़े कहिड़ा वर्ङ हिय पो विच विच में अटकंदी आ।
अच्छा
अऊं असां असां वरी ईअं ॻालाईंदा ता वञू न पूरी बढ़िया जीअं तां बि ता ॻालायो।